हेलो
हेलो
हेलो
जी
आय के अपन सबके टॉपिक छै प्य पार्क बाग या बगीचा
जी
तऽ एहिपर देखू पाई हमर सबके घरके आसपास या शहरके बीचमे एक एहन खुली हरी भरी जगह होइ छै जहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा हरा सब्जी फूल बच्चा खेलै छै झूला होइ छै आइ के समयमे जब चारो तरफ खाली बड़ा बड़ा इमारत आ गाड़ी सब छै। एहन एहन पार्क बहुत ही सुन्दर सुकून देय वाला जगह होइ छै यहा आकर लोग शहर के भीड़ भाड़ प्रदूषण से ताजा हवा से सांस ले पाबै छै सुबह आओर साँझ के समय यहाँ पार्क के नजारा देखे वाला होइ छै सुब सुब पार्क शान्त और साफ होइ छै पत्ता आऔर ओस बूँद चुअल रहै छै हवा बहुत ठंडा और ताजा होइ छै अहाँ बाजू की बाजब
उद्यान जाहिके पार्क सेहो कहल जाइत अछि। एकटा एहन स्थान अछि जतय हरहर घास सुन्दर फूल पदे पदे गाछ छोट छोट पौधा आ खुलल वातावरण होइत अछि, उद्यान प्राकृतिक सुन्दरता ताकी के प्रतीक अछि, एहि स्थान सब उम्रके लोक लेल उद्योगी होइत अछि, बच्चासभ खेलैत छथि। युव लोक व्यायाम करैत छथिन, आ वृद्ध लोक टहलैत छथि। शहरके व्यस्त जीवनमे उद्यान लोक सबके शान्ति ताजगी आ आनन्द प्रदान करैत अछि। आइके समयमे प्रदूषण तेजीसँ बढ़ि रहल अछि। गाड़ी कारखाना आ भीड़- भाड़के कारण वातावरण दूषित भए रहल अछि।
एहन समयमे उद्यानके महत्व आओर बढ़ि जाइत अछि। उद्यान वातावरण के स्वच्छ बनाय रखैत अछि, आ लोक सब के प्राकृत तीक नजदीक लऽ जाइत अछि। उद्यान एकटा सार्वजनिक स्थान होइत अछि। जते हरियर घास रंग बिरंग फूल सुन्दर पौधा गाछ फवहारा बेंच खेल बाग के स्थान आ चलब के चलबऽ बाद बनाओल जाइ
अच्छा।
मे, बच्चा सब लेल झूला फिसल पट्टी शी- शाॅ आ अन्य खेलकके साधन सेहो रहैत अछि। किछु उद्यानमे योग व्यायाम - व्याम आ दौड़बाध विशेष व्यवस्था होइत अछि। लोको सब बिहान आ साँझ उद्यान में टहल जाइत छथिन। उद्यान प्राकृतिक सुन्दरताके अनुभव करबाके एकटा उत्तम स्थान अछि, अभि अहाँ बाजू।
बिलकुल देखू अ इ पार्क जे छै बेहद शान्तिपूर्ण अ अभुत- अभुत जगह छै। चिड़िया के चहचाहा के आवाज बड़ सुकून दै छै, शाम के समय में पार्क बेहद ही चहल पहल मे होइ छै। रंग- बिरंग के फूल आर गुलाब होइ छै, गेंद होइ छै। चमेली पार्क के खूबसूरत और बढ़बै छै। पार्क के बीच में अक्सर एक सुन्दर फुआरा ज जकरा माउंटेन कहल जाइ छै सेहो होइ छै। जे बच्चा के की बाजै छिये की कुछो।
नै-नै, जी बोलू।
बच्चा के बहुत ही पसन्द आबे छै, पार्क हर उमर के लोक सब के लेल उपयोगी होइ छै। यहाँ लोग अलग अलग काम करे छै, बुजुर्ग और बड़े लोग। भोरे -भोरे और साँझ मे यहाँ पर टहले आबै छै। उ हरी घास पर चलै छै, योग करै छै प्राणाम नाम करै छै। पार्क के बगीचा के चारो ओर बैठ कर अपन दोस्त के साथे देश दुनिया के चर्चा करै छै, फेर भऽ गेल अहाँके बच्चा सब बच्चा सब के लेल पार्क एक अलग ही स्वर्ग छै, यहाँ हुनकर खेले के फिसल लिपट्टी स्लाईड भ गेल झूला भ गेल और शीसो भ गेल बच्चा इहा अपन दोस्तो के साथ फुटबॉल क्रिकेट छुपाछुपी सब खेलै छै आ युवा आर खिलाड़ी के लेल पाइ के अलग महत्व छै। नौजवान लोग पार्क में दौड़े आबे छै जॉगिंग या एक्सरसाइज करे आबे छै। कुछ पार्क मे ज अपन जिम भी बनाबे छै जहा लोग मुफ्त मे कारसत करै छै ओर पार्क हमर सबके स्वास्थ के लेल एक वरदान की तरह छै। प्रकृति के बीच मे के समय बितेना हमर सबके मानसिक तनाव कम करै छै मन खुश करै छै। पार्क शहर मे शहर के फेफड़ा होइ छै जकर तरह फेपर हमार शरीर के ऑक्सीजन दै छै उहे तरह पार्क शहर मे प्रदूषण के कम करै छै और साफ और शुद्ध हवा दै छै। सुबह की ता सुबह के ताजी हवा मे टहलैके हमर सब के शरीर बीमारी सऽ दूर रहै छै। दिन भर ऊर्जा पूर्ण रहै छै आ महसूस होइत रहै छै। ठीक छै तऽ आब अहाँ बाजू
जी उद्यान मानव जीवन मे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि। स्वस्थ वातावरण स्वास्थ लेल आवश्यक अछि उद्यान मे बहुत गाछ पौधा होइत अछि जे ऑक्सीजन दैत अछि आ दूषित हवा के शुद्ध करैत अछि। उद्यान मानसिक शान्ति सेहो दैत अछि। जखन लोक अपन दैनिक जीवन सँ थाकि जाइत छथि। तऽ उद्यान मे किछु समय बितेला से मन प्रसन्न भ जाइत अछि हरियर वातावरण देखला सँ तनाव कम होय छी। बच्चा सब उद्यान मे खेलैत छथि दौड़ैत छथि आ शारीरिक रूप सऽ स्वास्थ रखै छथि। वृद्ध लोक नियमित टहल से अपन स्वास्थ नीक रखै छथि। आ उद्यान क सुन्दरता सब के आकर्षित करै छैथ अछि। हरियर घास रंग- बिरंग फूल ऊँच-ऊँच गाछ मधुर हवा मनके प्रसन्न कऽ दै छै। बसंन्त ऋतु मे उद्यान के अनेक प्रकारक फूल खिलैत अछि। गुलाब, गेंदा, चमेली, रजनीगंन्धा आ अन्य फूल वातावरण के सुगन्धित बना देत अछि। फूल पर तितली आ मधुमक्खी उड़ैत देखब बहुत आनंददायक होयत अछि। बहुत उद्यान मे फववाड़ा सेहो होइत अछि। फववाड़ा के बहैत पानी उद्यान के सुन्दरता बढ़ा दैत अछि। किछु उद्यान मे छोट-छोट पोखरि आ कृतिम झील सेहो बनौल जाइत अछि। बच्चा सभ लेल उद्यान मनोरंजक क सब से नीक स्थान अछि। ओतेऽ झूला फिसलपट्टी, सीऽशऽ आ अन्य खेल साधन रहैत अछि। बच्चा सब खेलैत-खेलैत बहुत किछु सीखैत सेहो छथि।
अच्छा। ह देखू सभी पार्क एक जेहन नैय होय छै। शहर के पार्क शहर के जरूरत के हिसाब से बनवल जाय छै। और अलग-अलग तरीका के होय छै, जेना भऽ गेल आहाँ के मोहल्ला पार्क। ई पार्क मे घर के ठीक पास या ए सौ मीटर के बीच मे बनल होय छै। यहाँ लोग रोज शाम मे टहले बच्चा रोजाना खेले जाय छै। फिर भऽ गेल आहाँ के थीम पार्क या मनोरंजन पार्क, ई पार्क बड़-बड़ रऽ साइड रोलर कोस्टर आ पानि के खेल से भरल होय छै, ईहाँ लोग आमतौर पर छुट्टी के दिन परिवार के साथ पिकनिक बन नाबे जाय छैय जंगल सरकार सुरक्षित रखै के प्रकृति घर से सुरक्षित रखल जाई छै। पार्क केवल पेड़ पौधा के जगह नहीं इ समाज के डिजिटल युग मे जब लोग अपन मोबाइल कम्प्यूटर की स्क्रीन मे रहे छै पार्क हमरा सबके असल जिन्दगी में, पार्क में आंकर लोग नया दोस्त बनबै छै। त्यौहार के समय में जेना स्वतंत्र भऽ गेल कोय त भऽ गेल, पर पार्क मे सामूहिक कार्यक्रम आयोजित केल जाय छै। या अमीर गरीब भेदभाव नै छैय। हर कोइ एक ही मैदान मे खेलत और टहलत रहैत छै। यहाँ जगह के बीच में मिल जुलि कर रहयके और दोसरके साथ अपन चीज पारटै के सिखबै छै, पार्क के जे जीवन जन्तु के लेल सुरक्षा कवच है। पार्क केवल इंसान के लेल नहि छै बल्कि हमर सब के पर्यावरण के ले भी एक बहुत जरुरी छै। अहाँ बाजू अब।
जी, वृद्ध लोक नियमित रूप से उद्यान में टहले जाइत छथि। ओ अपन मित्र-मित्र सबसे भेटैत छथि, बातचीत करैत छथि आ समय बितबैत छथि। ई हुनक मानसिक आ शारीरिक स्वास्थ्य लेल बहुत लाभदायक अछि। उद्यान के शुद्ध हवा नियंत्रित रखबा मे साँसक रोग कम करबै मे आ शारीरिक के स्वास्थ्य रखबय मे सहायता करैत अछि। स्वास्थ्य जीवन लेल नियमित व्यायाम आवश्यक अछि। उद्यान व्यायाम करबयके सभसँ नीक स्थान अछि। बहुत लोक बिहान मे दौड़ै छथि, योग करै छथि। आ ध्यान लगबैत छथि। शुद्ध हवा शरीर मे ऑक्सीजन मात्रा बढ़बैत अछि। नियमित टहला से हृदय श्वास रहैत अछि मोटापा कम होइत अछि मधुमेह
अच्छा
रक्तचाप आ अन्य बीमारीके खतरा सेहो कम होइत अछि। उद्यान परवाव - पर्यावरण केँए रक्षा करैत अछि। जी जी,
थि अंत मे हम इहे कहब कि पार्क हमर सबके जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा छै। इहे पर कृति से जुड़े आऔर स्वास्थ्य के रखय मे मदद मिलैत छै हमरा सबके हर दिन कनिक समय निकालि कर पार्क जरूर जाबेके चाही और कनि तरो ताजा होय के चाही अपन पास के पार्क के साफ सुद्ध और हरा भरा संकल्प लेबय के चाही ठीक छै तऽ राखय छी फेरो बात करब।
जी